हेलो
हेलो
जी बोलियौ
हेलो
हेलो
कहाँ चल गेलियै रहे अपने
हँ हँ सुनि रहलियै अहाँके बातसँ हम त पहुँच रहल छै
आओर सब बतेे हँ हँ आवाज आवाज अपनी ह
तब कॉल करैके मकसद रहै क कॉल केलये बताबू
अहाँ कार्या एप म काम करै छियै की की करै छी
कार्य ऐप मे एक ऐसा ऐप छै जे आइ सक्षम द्वारा हमरासके देल गेल छै और इसमे जितना हम भाषा आम भाषा बोलै छी गाँव गाँव मे बोल छी अपना घर मे बोले छी परिवार बात करै छियै तऽ अहाँके मैथिलीमे बोलैके पड़त ठीक ह और देखियौ मैथिली भाषा एक अइसन भाषा छै जे लो एकरा पीछे छोड़ देल जा रहले हन अब लोग हिन्दी बोला लगलै इंगलिश बोलै लगलै हँ आओर मैथिली अपना आम भाषा छै तऽ ओकरा लोग पीछे कर देल जा रहले इसलिए हमसब चाहै छियै कि इस मैथिली भाषा के फेर से अपना आगे करे ले एकरा फेर ऊपर लाबे छै ओहि दुआरे इ आइ सक्षम द्वारा इस इस कामके मैथिली भाषासँ हमरा बताओल गेल छै कि आगे करै खातिर तऽ अहाँ सभकेँ भी सपोर्ट जरूरत छै छै और आइ सक्षमके हमरासके आगे बढ़बाक छै अहाँ अपन स्पोर्ट देबै तो मौथिली केज समय आगे बढ़ायब आओर बताबू
हँ केओ नइ
ह क्युह नहि तब अहाँ काम करय लए चाहै छियै एहिमे खाना पिना भैल छै हँ खाना भए गेल छै की कहलियै
किआक नहि करबैय सब
फेरसँ ब बाजियौ ने आवाज नहि आयल छै
तऽ अपने छड
तऽ अपनेही कैसे जोड़लियै ईस। भमे र आइ सक्षम द्वारा एक मैसेज एयलै रहए कॉल एयलै रहए उएह कॉलपर हम लिंक द्वारा अपना आई डीे ओपन केलियै तब उसमे ग्रुपमे एड होलियै ग्रुपमे एड होलाके बाद सारा लिंक अएलै लिंक अएलाके बाद ओकर बाद डाउनलोड ऐप केलियै ओकर बाद इस ऐपके बारेमे जानकारी मिललै कामके बारेमे जानकारी मिललै आओर ग्रुपके द्वारा हमरा सारा जानकारी मिललै तब कामके हम आगे करै लए चाहलियै
एकरास से पहिले अपने करने इछ
जी बिलकुल हम बैक सेशनमे कयने रहियै रहए लेकिन ओइसे ई बिल्कुल डिफरेन्ट छै वर्क उ काम अलग रहै ई काम अलग छै और देखियौ ई काम ओ काम ऐसन रहै जिसमें हम लगभग बहुत पैसा कमेलियै बहुत लाभ होलै हमरा पैसा कमबैके लाभ होलै ज्ञान खुललै आगे बढ़ै लए चाह रहलहि प्रयास केलिए आओर ई काम अइसन छै जे एहिसमे सिर्फ लाभ ही अहाँके नइ होत जबकि दुनिआँके इसमे सारा सीख मिलै छै कि इन्सान एक लड़की अपने घर मे रहके कैसे काम करि सकै छै कैसे पैसा कमा सकै छै कैसे जी सकै छै आओर बतइए
तऽ
आ
तऽ अभी की करै छियै अपने
अभी तऽ हम इएह कार्य ऐपमे काम कर रहल छियै
अजी आदमीे नहि समझेतै ओ केना समझते
ह देखियौ ग्रुप मे मैसेज आयल छै ने ग्रुप मे मैसेज डालियौ कम्पनी से बात करियौ यूट्यूब पे बात करियऔ गूगल पे बात करियऔ अब तऽ सोशल मीडिया एकऐसा चीज भ गेले हर एक आदमिक शिक्षा द रहल ह आगे बढ़आ खातिर बता रहल छै घर घर मोबाइल भए गेलै सबके अहाँके अगर हमरा बात समझ नहि आबै हइ ग्रुप समझ आबै हइ तऽहाँ मोबाइलमे सीखिके मैथिल भाषा बोलै लए सीख यौ काम भेल सिखियौ
अपने
अब नये पैसे से हम तऽ मोबाइल सीखलियै युटुब पर कर कर हम‌ सब सिखलिए ट्यूब पर मैथिल भाषा बोलैए सिखलियै परिवार मे बोलै लए सिखलिए और बतइए
अपने
हमरा घर मम्मी पापा पपा छथिन भैया छै ओकर बाद हम खुद छियै सारे लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहल छी सारे लोग काम के केने छी बैक सेशन मे ओर हम चाहै छि कि अहाँ भी मेहनत करियौ ओ कामपर ध्यान दियौ अहाँ भी पैसा कमैयऔ लाभ उठैयऔ आइ सक्षमके और आइ सक्षमके और आगे बढ़ैयऔ
तऽ अपने य मदद करबै तब ने
बिलकुल कार्य केने हमरा कुछ नलेज छै कुछ भुलि भी गेल छी त फिर भी आहा स सीख के अहां हमरा स सीख क के आगे बढ़ियौ एहिमे अहाँके हम बहुत सपोर्ट करब
अच्छा आ जे आदमी
आ जे आदमी के नाम नइ आएल छै नाम नइ आएल छै त कम्पनीसँ बात करथिन न नाम ग्रुपमे डालथिन सारा चीज डालिऔ अहाँके उहो समझ आ जायत अच्छासे देखियौ सबसे बेहतर छै गूगल हम तो बताइे देलौ न कॉल पे कॉल करियौ किसी एक नम्बर पर चूज क के अपना जिनका पास कार्य एप डाउनलोड छय जिनका मोबाइलमे डाउनलोड छै ठीक है और जे ई कार्य एप मे अभी जुड़ल छथिन हँ जे कार्य ऐपमे छथिन जुड़ल हुनक ह हुनके अहाँ कॉल कए सकै छी बाँकी ककरो नहि हँ हँ ओर एक कॉलपअ अहाँ दस मिनट समय दियौ दस मिनटसँ अत्यधिक होय कम बात करियौ आ हर एक बात करियौ आ भ भाषामे बात करियो अहाँ हुनका समझैयौ अहों समझियौ
तब अपने के कहाँ तक पढ़ल छी
आओर बतैयै
तऽ अपने कहाँ तक पढ़ल छियै
अभी तक
हेलो
गर्मी बहुत उधर लागे होत हम तऽ ग्रेजुएशन कम्प्लीट कए लेलियै हन
अभी अपने कहाँ से बोलेै
अभी डी एल एड कर रहली इन्ट्रेन्स एग्जाम निकालैके प्रयास कर रहली हम तऽ ग्रेजुएन कम्पलीट कए लेल छियै जी बोलियौ ने आवाज नहि जाय हय हसनपुरसँ बोल रहलियै हन बेगूसराय जिलासँ खल बेगूस बोलब बज हेलो
हेलो
हेलो हेलो
अपनीए के आवाज बहुत लेट तक पहुँचे है आ क
अब जा हय आवाज आब सही है आवाज आब आवाज सही हय
हँ आब ठीक हय
बोलियउ अहाँके नेटवर्क इशू अइ हमर नै अहाँ अपना नेटवर्क के जाँच करियौ हँ हँ बहुत व्यक्ति छथिन जुड़ल लगभग डेढ़ सौ आदमी अभी इसमे फिलहाल मे काम के रहलखिन हें बर वर्तमानमे
अच्छा
समझलियै आओर इसमे अहाँ भी जुड़ल छी अहाँ भी काम करियौ आगे बढ़ियौ प्रयास करियौ सीखयके
जैसे हम अपनीये से बात करै छै
जी
तऽ हमरा केना पता चलतै कि हमरा एकांउट मे रुपिया आबै छै
देखियौ पहिले जबसँ कार्य ऐप पूरा वर्क सबमिट कए लेबै
हूंम्म हूंम्म
ओर वहाँ एक पेमेन्ट नामसँ किछु लिंकेड होत पेमेंट पे जेसेहि अहाँ क्लिक करबै तऽ वहाँ पे अहाँ के शो करत तऽ कि अहाँ एक दिनमे केतना कॉल केलियै अहाँ एक दिनमे आओर कितना अहाँके बैलेन्स बनलै हन
च
ठीक है वहाँ शो करत जैसे फिर शो करत और ओ पे अपना एकाउंट डालबै आ जे भी अपना अकाउंट नम्बर होइ या फिर अहाँके आइ एफ ए सी कोड होइ उ जैसे डालबै तऽ वहाँपे अहाँके दो रुपैआ मिलत कम्पनी के तरफ से आइ सक्षम के द्वारा दू रूप रुपैया आहाँ के आयत अहाँ से कम्पनी बाजत जे अहाँ के खाता मे दो रुपआ गेल है कि नहि अहाँ हँ या नहि मे जवाब देबै
ब
अगर हॅं होय गेल छै तऽ अहाँके प्रतिदिन पैसा भेज देल जेतै बैक सेसन मे तऽ ऐसे होय रहै कि डेली काम करिऔ डेली पैसाके लाभ उठैयौ
जैसे अपनैये से हम बात कर लेलियै तऽ आगे हम की करबै
करबै आगे अहाँ एकरा सबमिट कए कऽ कम्पनीके डाल देबै अपना ग्रुपमे डाल देबै आओर अगर ग्रुप डे जाए सकै छियै तऽ कार ऐपमे द्वारा अपना एकरा डाउनलोड कए कऽ भेज सकैत छियै मदद करबै न जी क्यो नहि
उ
ह अहाँके आठ मिनट कुछ सेकेण्ड बाजलै हँन दू मिनट आओर समय दियौ अईपर ठीक हइ जितना अत्यधिक समय देबै उतना अहाँ जादा पैसा बनत जाददा जितना मेहनत करबै उतना पैसा बनत
लेकिन यहाँ तऽ लिखल रहै कि दस मिनट
दस मिनट लिखल हए तऽ अहाँके नओ मिनट आठ सेकेण्ड अभी होल हन आठ मिनट अभी अहाँके न मिनट होइ गेल छै
कुछ लड़की ति मे नाम नहि आयल छै
हँ तो कंपनी मे ओकर नाम अपना अकाउंट डालिये ओकर मोबाइल नंमबर डालिये ओ ओकरणाम आय जेतै आइ सक्षमके कम्पनीसँ सारा स्टाफसँ बात करि यै समझमे आबि जायत हर चीज
ह बहुत बहुत धन धन्यवाद जी अहुके धन्यवाद
अपने ठीक छियै न
हँ हँ ठीक छियै अहाँके समय पुरि गेल छै अहाँ कॉल रखू आओर समिट करि कऽ अहाँ डालू
ठीक धन्यवाद
धन्यवाद